हेलो।
नमस्कार जी।
नमस्कार।
आहाँ सब ठीक छिये नऽ।
हँं सब ठीक छी अहाँ बताउ की हाल चाल।
हँ सब ठीक छिये काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भारत एहन देश अछि जतय। एक ही देश मे पहाड़ मरुभूमि। जंगल समुद्र मैदान आदि सब। देखबाल लेल भेटैत अछि
बिल्कुल जी एहि कारण भारत भौगोलिक विविधता दृष्टि से। दुनिआके सबसँ रोचक देश सभमे एक मानल जाइत अछि।
सच कहू तो उत्तर भारतक हिमालय क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध अछि।
हँ बर्फ सऽ ढकल पहाड़। नदीीक उद्यम स्थल ओ प्राकृतिक सौन्दर्य कारण। ई क्षेत्र विशेष आकर्षण रखैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे राजस्थानक मरुभूमि क्षेत्र। भारतक सबसे अनोोखा स्थान सबमे से एक अछि।
बिल्कुल विशास विशाल पालुकामय क्षेत्र ओ ऐतिहासिक। किला सब एहि क्षेत्रक पहचान अछि
काल्हि हम गंगा नदी मैदानक बारे मे पढ़ले हं।
हँ ई क्षेत्र बहुत उपजाउ -उपजाउ अछि ओ भारतक एक पैघ जनसंख्या एहि क्षेत्र मे निवास करैत अछि
सच कहू तऽ पूर्वोत्तर भारतक पहाड़ी क्षेत्र बहुत सुन्दर मानल जाइत अछि
बिल्कुल हरिहर बन झरना ओ विभिध संस्कृति एहि क्षेत्रक विशेषता अछि।
हमरा लगैत अछी जे। दक्षिण भारतक समृद्ध तट सब सेहो बहुत आकर्षक अछि।
हँ समुद्र नारिकेल वृक्ष ओ सुन्दर तटरेखा। पर्यटक सबके बहुत पसन्द आबैत अछि।
काल्हि हम भारतक जङ्गल सभक बारेमे जानकारी प्राप्त कयलहुँ।
बिल्कुल भारतमे बहुत रास राष्ट्रीय उद्यान ओ बन क्षेत्र अछि जेते विभन्न प्रकार जीव जन्तु रेहत अछि
सच कहू तऽ दीप क्षेत्र सेहो भारतक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
हँ समुद्रक बीच स्थित दीप सभ प्राकृतिक सौन्दर्य ओर जैव विध -विधधता लेल प्रसिद्ध अछि
हमरा लगैत अछि जे भारतक पठारी क्षेत्र सँ सेहो आर्थिक दृष्टि संग महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल बहुत रास खनिज संसाधन पठारी क्षेत्र सभमे पाओल जाइत अछि
काल्हिी हम पढ़लूँ जे भारत मे बहुत रास धार्मिक शहर सेहो छथि
हँ ऐहण स्थान सब सांस्कृतिक ओ आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखैत अछि
सच कहू तऽ भारतक प्रत्येक क्षेत्रक अपन अलग पहचान अछी
बिल्कुल भाषा भोजन पहनावा ओ संस्कृति सब जगह अनुसार बदलैत रहैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे भारतक विविधता ओकर सभ सँ पैघ शक्ति अछि
हँ कियाकि एतेक विभिन्न -भिन्नता होइतेहु सभ लोक एक राष्ट्रक रूपमे जुड़ल छथि
सही केहे लियए जी हिमालय क्षेत्र मरुभूमि उपजाउ मैदान पहाड़ी क्षेत्र समुद्री तट जंगल द्वीप पठार आधार्मिक नगर सब मिली के भारत के एक अद्भुत भौगोलिक संंस्कृतिक देश बनबैत अछि यहि कारण भारत दुनिया भरिक लोक सब लेल आकर्षण केंन्द्र बनल अछि
बिल्कुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भारतक प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक बातावरण अलग होयबाक कारण ओते जीवनशैली सेहो अलग विकासित भेल अछि
बिल्कुल नई पहाड़ मैदान समुद्र तट आ मरुभूमि में रहनिहार लोक सबहक दैनिक जीवन मऽ बहुत अन्तर देखबा लेल भेटैत अछि
सच कहू तऽ पहाड़ी क्षेत्र में रहिनीहार लोकसभके कठिन भौगोलिक परिस्थिति बहूत-अछि
हँ मुद्दा ओहि क्षेत्रक प्राकृतिक सौन्दर्य आ स्वच्छ वातावरण जीवन के विशेष बना दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे नदीक किनार स्थित क्षेत्र सब कृषि लेल बहुत लाभदायक होइत अछि
बिलकुल कियकि नदी संग सिंचाईक सुविधा भेटैत अछि आ माटी सेहो उपजाऊ बनल रहैत अछि
काल्हि हम तटीय क्षेत्रक बारेमे पढ़लू
हँ समुद्रक किनार स्थित क्षेत्र सबमे मछली पकरनाई व्यापार आ पर्यटन महत्वपूर्ण गतिविधि मानल जाइत अछि
बिल्कुल साच कहू तऽ भारतक महासागरसभ सेहो एक अलग प्रकारक स्थानक उदाहरण अछि
बिलकुल महानगर मे उद्योग व्यापार शिक्ष रोजगारक अवसर अधिक मात्रामे उपलब्ध रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे ग्रामीण क्षेत्र भारतक आत्मा कहेल जाइत अछि
हँ किए कि देशक बहुत रास जनसंख्या गाम मे रहैत अछि आ कृषि अर्थव्यवस्थाक आधार बनल अछि
काल्हि हम औद्योगिक क्षेत्र सभक बारेमे जानकारी प्राप्त कएलु
बिलकुल एहन क्षेत्र में कारखाना उत्पादन इकाई आ अर्थिक गतिविधि बहुत अधिक मात्रा मे होइत अछि
सच कहू तऽ भारतमे बहुत रास ऐतिहासिक नगर सेहो छथि
हँ एहन नगर सब प्राचीन सभ्यता राजवंश आ सांस्कृतिक विरासत संग जुड़ल छथि
बिलकुल लाखो लोक प्रतिवर्ष विभिन्न धार्मिक स्थल पर दर्शन आत्म आध्यात्मिक अनुभव लेल जाइत छथि
काल्हि हम पढ़लहु जे भारत में किछु क्षेत्र जैव विविधता लेल विशेष रूपसँ प्रसिद्ध छथि
हँ एहन क्षेत्र सब मे दुर्लभ वनस्पति और जीव जन्तु पाओल जाइत अछि
सच कहू तो भारतक विभिन्न स्थान केवल भौगोलिक रूप संग नहि बल्कि सास्कृतिक रूप संग सेहो भिन्न छथि
बिलकुल प्रत्येक क्षेत्रक लोकगीत भोजन उत्सव अ परम्परा ओकर अलग पहचान बनबैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे भारतक विविधताके समझबाक लेल विभिन्न क्षेत्रक यात्रा करनाई बहुत उपयोगी होइत अछि
हँ कियाकि प्रत्येक अनुभव से व्यक्तिक देशक वास्तविक सुन्दरता ओ विविधताके अधिक गहराइ से बुझि सकैत अछि
सही कहलियए जी पहाड़ी क्षेत्र नदीक मैदान समुद्री तट ग्रामीण क्षेत्र महानगर औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक नगर धार्मिक स्थल आ जैव विविधता संग भरल क्षेत्र सब मिली के भारत के एक अद्वितय देश बनबैत अछि जतए प्रत्येक स्थानक अपन विशेष महत्व आ पहचान अछि
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भारतक अलग अलग क्षेत्रक मौसममे बहुत पैघ अन्तर देखबा लेल भेटैत अछि
बिल्कुल जी किछु स्थान पर बहुत ठण्ड पड़ैत छै तऽ किछु स्थान पर वर्ष भर गर्मी आ आर्द्रता रहैत अछि
सच कहू तो हिमालयक नजदीक क्षेत्र सब में जाड़ाक के समय बहुत बर्फ पड़ैत अछि
हँ एहि कारण ओत घर वस्त्र आ जीवन शैली सेहो विशेष प्रकारक होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे मरुभूमि क्षेत्रक जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण होइत अछि
बिल्कुल किियकि ओतहि जेलक कमी रहैत अछि आ तापमान मे बहुत उतार चढ़ाव देखबा लेल भेटैत अछि।
काल्हि हम भारतक वन क्षेत्र सभक बारेमे पढ़लहुँ।
हँ। वन्य क्षेत्रक पर्यावरण संन्तुलन बनाय रखबा आ वन्यजीव संरक्षण लेल। बहुत महत्वपूर्ण अछि
सच कहू तो किछु क्षेत्र अपन प्राकृतिक झरना। ओ घाटी लेल प्रसिद्ध छथि।
बिल्कूल बिल्कुल ऐहेन स्थान। सभ प्रकृति प्रेमी लोकसभकेँ विशेष रूपसँ आकर्षित करैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भारतक सीमावर्तीी क्षेत्र सबहक सेहो विशेष महत्व अ अछि।
हँ। ईी क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा अन्तरराष्ट्रीय संबन्धक दृष्टि संग। महत्वपूर् मानल जाइतत अछि।
काल्हि हम किछु प्राचीन नगर सबक इतिहास पढ़लुँ।
बिल्कूल एहन नगर सब। हजारो वर्ष पुुरान संस्कृति आ सभभ्यातक गबाह छथि।
सच कहू तऽ भारतमे एहन बहुत रासस्थान छथि। जते विभिन्न धर्मक लोकग एक संग रहैत छथि।
हँ ई भारतक सांस्कृतिक एकता। सामाजिक विविधतााक सुन्दर उदाहरण अछि।
हमरा लगैत अछि जे। किछु क्षेत्र शिक्षा आ ज्ञानक केन्द्रक रूपमे सेहो प्रसिद्ध छथि।
बिल्कुल बहुत रास विश्वविद्यालय शोध संस्थान आ शिक्षण केन्द्र। विशेष क्षेत्र सभक पहचान बनल अछि।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे भारतक किछु शहर। व्यापारो उद्योग लेल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध छथि।
हँ। एहन शहर देशक आर्थिक व्यवस्थामे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि।
सच कहू तऽ प्रत्येक क्षेत्रक भोजन शैली सेहो अलग होइत अछि।
बिल्कुल स्थानीय जलवायु कृषि आ संस्कृति भोजनक। प्रकार पर गहरा प्रभाव छोड़ैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे भारतक विविधता संसार में बहुत कम देश कऽ सभ मे देखबा लेल भेटैत अछि।
हँ कियकि एक ही देश में एतेक प्रकारक प्राकृतिक। सांस्कृतिक आ सामाजिक विविधता बहुत दुर्लभ अछि।
सही केहलिय जी। हिमालयक बर्फिला क्षेत्र मरुभूमि घना वन उपजाउ मैदान सीमावर्ती क्षेत्र। ऐतिहासिक नगर शिक्षा केँ क्षेत्र। औद्योगिक शहर ओ विभन्न सांस्कृतिक क्षेत्र। मिल केँ भारत केँ एक अद्भुत देश बनबैत अछि जते प्रत्येक स्थान अपन अलग अलग पहचान। अ इतिहास ओ महत्व रखैत अछी
जी काल्हि हम सोचैत छलू जे भारत कऽ प्रत्येक राज्य में एहन किछु विशेष स्थान अवश्य अछि जाहि कारण ओ राज्य दुनिया भरि में प्रसिद्ध अछि।
बिल्कुल जी किछु राज्य प्राकृतिक सौन्दर्य लेल प्रसिद्ध छथि। तऽ किछु राज्य इतिहास संस्कृति ओ उद्योग लेल जानल जाइत अछि।
सच कहू तो भारतक पहाड़ी नगर सभ बहुत आकर्षक मानल जाइत छथि।
हँ ठण्डा मौसम स्वच्छ हवा ओ सुन्दर दृश्य कारण। लोभग विश्राम लेल ओतेक जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे नदी किनार बसल शहर सभक अलग महत्त्व होइत अछि।
बिल्कुल एहन शहर सभ। व्यापार कृषि ओ सांस्कृतिक गतिविधिक केन्द्र बनि जाइत अछि।